नमस्कार
जी नमस्कार आओर बताउ अहाँके की हाल छै
हमर तऽ सब नीक छै अपने की हाल छै
जी हमरो सबे नीक छै अहाँ खाना पीना भए गेल छै
हँ ह खाना पीना हो गेल छै अपने खाना पीना हो गेल छै
जी हमरो खाना पीना होइए गेल छै अहाँ की की खायले छीयै
हम तऽ खाय ले छी दूध रोटी भुजिया खायले छी अपने की की खायले छी
हम उह सब कहे छीर कारीार किदा चार
ह नीक लागै छै
जी नीक तऽ लागबे करै छी अहाँ न नीक लगे छै
हँ हम अपने से आज भुजिया बनैले छियै न तऽ भुजियाबा जरिये गेल छै
जब न आबै छै बनावै तऽ कहे ल बनाबै छै मतलब अपनो समय बर्बाद करे छै ऐ ना बढ़िया खानो खाय छै
नहि कालो बना लै छै ने कालो बना ले छै तऽ बड़ा नीक बन गेल छै आज जड़िये गेल छै नुनगरे हो गेल छै
ओ आजू बस खराब हो गेल छै न
हँ कहियो कहियो न हो जाइ छै खराब
जी ओ तऽ होइे जाइ छै अहाँके हम छ गो करबा दै छी न
हँछगो करबा देल छै
ईसतबा छै न
ई सतवा छै हँ
और बताउ न अहाँके तबियत सब नीक छै
हँ हमर तबियत तऽ सब नीके छै अपने के तबियत नीक छै
ओ तबियत तऽ नीक छै
हू आओर बताउ हँ हमर तबिय तऽ नीके छै अपने पढ़ाइ लिखाइ नीक चलै छै न
हँ पढ़ाइ लिखाइ नीक चलै छै
त अच्छा से पढ़म
जी अच्छा से पढ़ेंगे
पढ़ै छियै अच्छा से
जी
झूठ न बोलै छी सही सही बतबै छी
की पढ़ाई के बारेमे
ह पढ़ैय छै
ए ना हम ना पढ़ै छीयै ओतने ठीक हम बोलै छी ने हमरा पढ़ाई मे उतना कुछो नहि करे के छै हमरा अपन लाइफ मे दोसर चीज परयके छै हम ओतना ही पढ़ल जरूरी छै जितना हमरा पढ़े के जरूरी छै न अहाँ के बोलले छी
हँ ओ तऽ हायले छै लेकिन इ क्लासो पास हो जाय छै तऽ बड़ा फायदा न होइ छै
ओ हम जानै छी तऽ हम हमको पता छै एगो एक क्लास हमरा लए जरूरी छै लेकिन हमरा लए अभी जरूरी कोनो आओर चीज भी छै मुह पे दिमाग लगा यै छै
ई क्लास पास हो जाइ छै ओकरा बाद जोयन दिमाग लगाबै छै जओन लगा लै छै
ओक बाद फेनो समय न मिलै छै अहाँ लोग न समझे छै बोलैमे बड़ा आसान लागे छै आहांके हम बता दै छै अभी अभी ई कलासवा बड छै न तऽ आ समझय छै आ लोक की बोलै छै लेकिन इे बात बाअहाँके फेर अगला क्लास मे जाइ छी ज कॉलेज मे जाइ छी तऽ फिर अहाँके बार बार हमर छ छ महिना तीन तीन महिना पर सेमेस्टर के तैयरी करै छै फिर सोचै छै कि ई सेमेस्टर हो जाइ छै तऽ नेक्स्ट टाईम करै छै सेमेस्टर हो जाइ त नेस्ट काम करै छै समय न मिलै छै हम निकाल लेबे छी ई मतलब कि ई तऽ हमरो जरूरी छै हमरो पतो छै कि जरूरी छै त लेकिन कछु हमहुँ सोचले छी कछु निकाल लेबै छी एकदम
हँ दिक्कत सिक्कत निकालै छै ओकरे बात करै छी सोचै छी हँ
एकरा अथी करले थोड़े होइ छै कुछो की
ह ओकरा बाद तऽ कुछो करै छी अपने
हँ ओ तऽ हम जानबे करै छीय अहाँ जे बोले छीय ओहो नीके कहै छी हम जानै छी अहाँ की बल चाहै छै लेकिन हो जाइ ओ हमरा लागै छै आ कर लेबे छी तनिे ई चीज परेशान कर देेले छै तऽ ई चीज के तो छोड़ न सकै छै ई चीज के अलावा अगर ई चीज न करे छी तऽ होबे न करे छै की
हँ ओ तऽ हले छै अपनेके गर्मी लगैत छै
जी गर्मी न लागै छै काहि पंखा चलले छै अभी तऽ गर्मी तऽ न लगै छै अहाँके लागै छै की
न हमरा गरमी नहि लगै छै
गरमी न छै अभी बत ने
ह गर्मी नहिे छै हम छत पर सुतल छै
आ जे पिताश्री के देखिये की होइ छै दू लाख रुपआ मिलल छै
पाताश्रीके
हँ
ओहि सुखी आजू चौक पर से आराम से हिलै डुलै जाइ छै ने
जी ओहि कारण काजे न मिलै छै मतलब क हो गेल छै सारा बड़ा के मिलल छै
अ पीताश्री के पर गोर उर लागू सवेरे सवेरे
न न मिलै छै सोचै छी खाली एगो पीसिया के मोनिटरो खरीद देय छै ने त हमर काम बन जाय छै की हम बाकी सब क हम लैये लेबै छी
हँ ओहिमे से हाथ मारू जाउ ले आउ
न नहि ओ सब हम न करै छी ओसभ नीक न छै मिली तऽ मिली हमरा हमरा स जाने छी हम जदातर की सोचे छी अपना दाम पे खरीदे के मजे कुछ अलग रहे छै च ल
हँ ओ तऽ हे ले छै अपना दाम के बाते कुछ आर छै
हँ अपना देिन से अपने कुछो करै छी तैयो अपने से कलइ छै पूछल जाय अगर देबेमे सक्षम होइ छै तऽ लेबै छी नहि तऽ छोड़ देब हमर उतना न जाइ छी अपना आप से खरीद लेबै छी की
हँ ओ तऽ अपने आप से खरीद जा छै पापा बड़ा नीक बात कहै छी सन कऽ दै छी तीन लाख तू ले लै छी तीन लाख कहमे दीदी
हँ ओ दोसर चीज ल कहै छै ई दोसर चीज ई गाछी वृक्षी के छै ओ कहै छी जमीन बेचै लए समझै छी
अच्छा जमीन बेच दै छी
अ तऽ वहाँ पे हमर साइन के जरूरी छै तऽ ओहोला आ ई सबमे हुनकरे साइन लागे छै त लमे कुछे न बोले छै
हँ इतना अच्छा हो कहै छै कि एक लाख तू ले ले छ एक लाख हम ले ले छी कितना अच्छा होइ छै
आ नहि ओ उतना नहि अभ उतना कह होइ छै अभी मतलब हाथ मे न देेले छै ओतना अभी दै तब ने
हँ
अहाँके तोरफ पूजा होइ छै की
हँ हमरा पूजा होइ छै आवाज जाइ छै का जादा
हँ आबत तऽ छै पूरा पूजबे सुनाई देै छै लागै छै पूजे होइ छै
हँ पूजा होइ छै आ दूए पूजा होइ छै तइका लगन उगन शुरू हो गेल छै न
कय तारिख तक छै
पुजुआ आजे भरि तऽ पुजुआ आज भरि सुत जाइ छै तऽ ननू होइ छै
रात भर चलतै की पूजा
ना पूजवा रात भर तऽ न चलतै जालै दी दस बजे गाय बारह बजे खानि एक बजे खानि सुत जाइ
हँ सब नीके छै
आहि बताउ अहाँके की हाल छै
हमर त सब नीके छै अपने के की हाल छै
जी हमरो नीक छै घर मे परिवार लोक सब नीक छै
हँ सब नीक छै अपने के पता चलल बा बिहार मे कि होल छै
आँ
अपने के पता बा बिहार मे की होल छै
न समझमे आब छै
हम कहै छी बिहारमे एगो घटना घटल छै तऽ पता चलल छै अपनेके
न हमरा तऽ न पता चलल छै की भेल छै
एक सौ बीस फीट के टावरबे चोरी हो गेल छै
अच्छा हँ सुनल न छी हँ हँ ई सुनने छिये हम
बतबै छी अपने बिहार मे ई हाल होइ छै
न कोनो ध्यान छै होई छै
टबड़बा ले गेल कैसे
लागले होइ छै की टबरवा वाला छै टबरवा के बनाय छै
टाबरबा तऽ लैए गेलै छै साथे साथे उ मशीनवा नऽ होइ छै
ओ ले जााक पाकिस्तान मे चलतै उ पाकिस्तान मे चलतै
हँ पाकिस्तान मे चलतै
ओ
हँ
देखु उ मऽ चले जाइ छै कि कोनो देश मे बिजली उजली के नेट उटके समस्या होइ छै न तऽ ओ देशमे देतै
हँ पाकिस्ताने मे लेेये जाइ छै उ पाकिस्ताने के कम होबे करै छै उ सब
हमर उहे लागै
हँ पुलओ नु गायब भेल छ पुलओ दिया न पता चलल छै अपने
हँ पुलवा तऽ बारा दिन पलहि न सुनले रही
हँ पुलवे गायब कऽ देल छियै
ओ त आम वीडियो देखू रहै छै ओहिमे की करै छै तऽ पुलवा जैसे बन गेल छै से सब की करै छै कि सब निकाल लेबै छै
हँ पूरा निकाल लेले छी हँ एक पाट पाट कऽ के पूरा लोहबे निकालि लेले छै
आ जीत सबके अपन घर मे रखे ल रहै छै
के कहै छी
ओ गिटियए न होकै छै ओकरा घर मे सब रख लेै छै
हँ
ह हमो देखले लाग छै कि छै
ह रोड चोरी हो गेल छै
हूं जानै छै की ह काहेकि सब लोग न शिक्षा पे भरोसा शिक्षा ना देले छै समझ शुरू कर
ओहि कारण होइ छै हँ बिहार मे बहुत दुर्घटना होइ छै
ह सबके शिक्षा नीक ढंग से मिलत रहै छै
एक साल पहिले का भेल छै पता छै अपने के एक साल पताे चलायल छै तीन चार गो आदमी आ उस ड्रेस पहिनके पुलिस के आ लाइट जला के कहै छै कि हम बिजली विभाग से है बिजली विभाग चेक करै छी बिजली चेक करे छै आ घूस के चार पाँच गो बकरी चोरा लेे छै
हँ ई सब जानै छी ई सब जानै छी क ई सब होइ छै दसरा ल हो द छै दुसरा भ न बे
ह
आ बताब ने सब नीक छै म तब माता पिता खाना खा लेले छै
हँ माता पिता तऽ सब खाना खा लेले छै अपने के माता पिता खाना खा लेले छै
जी ओहि त तब खाना खड़ा ले छी त चलू नीक
चलू नीक छै तऽ अपने से बात